हेलो हँ
ओ ऑटोमेटिक जे हय से चलि अबै छै टास्क ओरा नहि आयल तऽ एगो जे उ पांडे छै या ओ कथी नाम छै ओकरा क देबे ने चूँकि ई एप जे छै कि ने से एगो कोनो अपने अपने सब के आदमी मतलब एकर बनेने छै अभी फाउंडर एकर एम्हरे के कोइ छै दरभंगे के
हं
तऽ ओ जे छै से कोनो बड़का कम्पनीसँ एकर प्रोजेक्ट लऽ लेने छै शायद
हँ
मैथिली भाषाके रिकॉर्डिंग करबा कऽ देब तना
ओ
तऽ तहि दुआरे ओ जे छै से हालाँकि कोनो कोनो आदमी तऽ एहिपर जे छै ग्रुपमे से कहि रहल छै जे हँ हमरा भेटल अप पूरा पैसा तऽ एक सए अस्सी मिनट जखन पुड़ि जेतै तऽ अठारह सए रुपैआ तऽ अठा स ठारह सए रुपआ तऽ दै छै
ह
आ एहिपर आरो अथी छै जेना ई फोन ए्ड फ्रेंड मैथिलीमे गप केली ओ तऽ बात ओ तऽ छैहे अठारह सौ ओहिके बाद जे अथी सब छै लिखय उखयवला या कोनो आओर ट्रानंसक्रिप्शन सब छै ओहिमे तऽ ओर पैसा बेसी छै
अं
से बात अच्छा अहाँ उ ऑर्डर जे केलियै यए अथी ओ जे कहै छलियै ऑर्डर केलियै यऽ से कतेमे तऽ केलियै यऽ
साढ़े तीन सौ रुपैआ
तऽ ओहिमे कथी कथी रहतै
एगो व्हाइट आ ओ मतलब मल्टीबोर्ड है व्हाइट आ ग्रीन दुन मतलब दू कलर के है दुनू साइड उ टाके देखि सक ह ग्रीनो बोर्ड है व्हाइटो बोर्ड है
अच्छा
आ एमें दूगो मार्कर है एगो डस्टर एगो बोर्ड एगो दूगो मार्कर एगो डसटर
ओ तऽ ओतय लिखैत जायब मेटाबैत चलि जायब सह कि नहि
हँ
हं आब तऽ ठीके हइ आ जेना अहाँ ओकरे वीडियो देखलियै ओहिमे पहिला वीडियो छलै ओ म्यूचुअ अथी वाला कथी छलै म्यूचुअल फंड वला कथी छलैया
हँ
तऽ जेना ओ बजे हय आ फेर एकदम रोटेट हुआ लगे है एनिमेट हुए लगे है एनिमेशन वाला
ह
ओ तऽ जे है से क
हेलो हेलो
हँ हँ आवाज तऽ अबे है
हँ अथीसँ केन मास्टर सब बोलै है
हँ
हं ओ कतेेटर मास्टर हँ
ईजी टू ए्सेस ओ कैप कट
हँ कए पटके सब्स्क्रिप्शन लै हइ
हँ ओकर सब्सक्रिप्शन ओना फ्रीमे भऽ जाइ हइ एगो एप होइ हे अ ओकरा कथी कहै हे भीपी एन
भी हन
नहि भी एन तऽ वीडियो एडिटिंग होइ है एगो भी पी एन एप होइ है
हँ
ओ वी पी एम पहिले एप इंस्टॉल कऽ लेबै आ तकर बाद जे है से कइन मास्टरके या फिर कैपकट के जे फ्री वला जे अथी सब है ओ जे डाउनलोड कऽ लेबै तकर बाद ओकरा इंस्टाल करबैूल क्रोम डाउनलोड कऽ तब इन्स्टॉल करबै ने
हँ
तऽ ओ फ्रीएमे भऽ जायत आ ओहिमे लो नहि आयत जेना कइंन मास्टरके कैपकट सभके एहिमे की होइ हइ ओहिमे लोगो अबैत रहै वाटर मार्क लागल रहे है
हँ
तऽ ओसभ नहि आयत लेकिन ओहिके लेल पहिले मोबाइलमे भी पी एन एगो अथी अबै हइ प
ह
ओ इंस्टॉल कऽ लेबै आ तकर बाद जे हइ से कोनो भी चीजके फ्री वर्जन ओकर डाउनलोड भ जाइ है
आ
नइ अच्छा एहि बेर सावन सबमे कतहु जायके अथी है किी नहि प्लान उलान
आँ पाय ताय नहि है एहि सबमे पााय देतै एहिही मे देते तऽ सावन मे कतहु ने सीधे एक बेर आब जा हय से मुक्ति नथ जायके है
अ कतऽ है मुक्तनाथ नेपालमे
नेपाल मे है एकदम जे है से पोखरास से दू सए किलोमीटर प र हिमालय मे जे हइ से
अच्छा
ओहिके लेल बाइक से तऽ ब मतलब दू चाइर आदमी रहै चार पाँच आदमी ठीक ह ओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब सेहो जाइ हइ जेना जटही से डायरेक्ट गाड़ी जाइ हइ पोखराके तऽ पोखरा पोखरासँ फेर गाड़ी कर कऽ जाय पड़े हय जे हइ से मुक्तिनाथ मुस्तांग
ह अच्छा
मता जे हइ से भगवान विष्णु के मंन्दिर है
अच्छा
बहुत लोक जाय है इंडियो से ह
हँ
को ह आदमीके लेने रहै भाड़ा
अच्छा
ह नहि जेत तऽ मोट मोटी पंन्द्रह सए रुपआ ले हे जा हे के पोखरी तक बारह सए य तीन हजार रुपआ तीन हजार पन्द्रह हजार पैंतिस कतै सरव एक आदमीके बाइक से जाइ मे खर्चा ह भनसार कटाबऽ पड़े ह ओहिके बाद हिमालय
हँ
हँ
ह तऽ हिमालय रेंज मे लेकिन लोअर मुस्तान मे है तऽ ओकर एक हजार के परमिट है आ अपर मुस्तांग जे है पूरा मतलब हिमालय ट्रैक करऽ के लेल ओकर चालीस हजार के परमिट लेबऽ पड़ै ह
आरो कोनो आदमी ओहिय जे चढ़ब जे जाइत होतै यौ हिमालय के जे अथी पर चढ़े हय ऊपर मे सागर माथा जे माउंट एवरेस्ट पर
हँ
तऽ ओसभ तऽ ट्रेनिंग लैत हतै ने पहिले जे केना चढ़त
हँ आस्रेनिंग लै रहै
तऽ ओहिपर चढ़नाइमे मतलब कथी होइ जे लोकके रोल्ड रिकॉर्डमे नाम चैल अबैत हइ कि ई साल फलना आदमी माउंट एवरेस्ट फतह कऽ गेल रहे रिस्क बेस
सब कहेन कठिन जे हय से रास्ता है कठिन चढ़ाई हय ओतऽ ऑक्सीजन लेवल कम हय कते के तऽ लोअरे टांग मे ऑकसीजन लेवल मतलब अथि शरीर नहि काम करैत रहै अपर म टांगगमे पूरा है
आ
हालांकि औ आ अपरो मुस्तांगमे तऽ गाड़ी सब तऽ चले जाइ हइ तऽ हिमालय जे है से अपरो मुस्तांग मे एगो कोन कोन जगह है ओतऽ जे है से नेपाली आर्मी के कैम्प है आ ओहिके बाद जे हय से मेन चढ़ाइ स्टार्ट हो ह ओतऽ तक त तऽ गाड़ियो चलि जाइ है ओतऽ तक ह रास्ता बना देने
ओ
उ तऽ मने मुक्तिनाथ जे यदि जेबै पब्लिक ट्रांसपोर्टसँ तऽ मतलब दस हजार रुपैआ खर्चा होतै
नइ दस हजार के लगते पाँच हजारुपा तक पाँच छओ हजार एक आ देम ने
आ फेर ओतऽ रहबो करतै ने होटलो उटलो लेतै ने
हँ तऽ होटल सब ओतऽ सस्ते मिली नेपाल सबमे पाँच सौ छओ सौ रुपैआमे अगर अकेला कोइ जाइ हइ तऽ डोमेट्री बेड मिल जाइ हइ पाँच सौ रुपआ तक मे नेपालि होटलो अगर देना दू आदमी तीन आदमी ह होटलो लेलक तऽ हजार पन्द्रह सौ पाली मे होटले मिल जा है रूम पूरा
ह
होटल तऽ सस्ता है खाने महगा रह त खानातऽ साढ़े तीन सए चार सए रुप नेपाली प्लेट
सादा भेज खाना नॉन भेजे सस्ता रहै होनी भेजे खाना महगा रहे हे
अच्छा ओ अह अह तऽ एके होटल में भेज नॉन भेज बनैत रहे है कि अलग अलग होटल रहे
ओहनो रहे है जाहिमे दुनू बने है ओहनो रहे है जाहिमे खाली भेजे बने है नॉन भेज नहि बने ह धार्मिक स्थल हइ त ओ सबमे थोड़ी ह क जे हइ से दुनू बहुत एहन श्रद्धालु जाय है जे वैष्णव रहै है त नॉन भेज जेमे बनते ओमे केना खेतै
हँ तऽ उएहे जे हइ से पुछलियै तऽ उम्हर यदि चलके हत तऽ हम तऽ जे हइ से यदि सावन मे जायब तऽ हम फ्री चल केवल तजेे सेर
ओना बाइके से जाय के प्लानिंग रहते ओहिसंँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घुमो न पबै है त जतऽ जतऽ लऽ जेतै ओही हिसाब से अपन बाइक रहल तऽ जतऽ मन ततऽ रुकि जाउ, जतऽ मन ततऽ घुमू।
अच्छा
हूँ, बाइकसे जायके हइ, बहाने। रास्ता मतलब ज्यादा पहाड़ तहाड़ चढ़ाइ नहि छै ने, मतलब चढ़ाइ तऽ होइ छै, लेकिन पहाड़ोमे। जइसे कि केने हे ते पूरा फोर लेन मुगलिंगसे पोखरातकमे, पोखरासँ मुक्तिनाथ। की तऽ चढ़ाई बहुत ज्यादा ह लेकिन नेपाल सरकार अब चीनक मददसँ जे छै से पूरा पहाड़ोमे फोर लेन बना देलकै।
अच्छा
फोर लेन बना देने हइ आ जे हइ से रास्ता के ज्यादा से ज्यादा समतल कऽ देने हैं
ओ ह ह
पहाड़ सभ जतऽ बेसी छल, ओतऽ पहाड़ काटि काटि कऽ आ जतऽ गड्ढा छल, ओहिमे माटि पाथर भरि कऽ रास्ता रास्ताके समतल जगह बना देलक।
अच्छा ह
तऽ मने मुक्तिनाथ कतऽ भेलै, काठमांडूमे कि ओइसँ ऊपर?
मुक्तिनाथ भऽ गेलै पोखरासँ दू सय किलोमीटर। ऊपर उत्तर
अच्छा उत्तर
पश्चिम
ओ अऽ, तऽ दू सय किलोमीटर। तऽ बाइकसँ जायमे कते, मने ओतऽ बाइक कतेक स्पीडसँ चलै हइ?
एतऽसँ पोखरा भऽ गेलै चारि सय किलोमीटर, ओना एक दिनमे पोखरा पहुँचि जाइ हे।
अच्छा
एक दिनमे जेना जेबै तऽ पहिले सात दिनक के? परमिट बनेबे एक दिनमे जेबे, कहूँ पहुँचि। पोखरा दोसर दिन, पोखरासँ मुक्तिनाथ। ओ दिनभर लाग जैतै। पोखरासँ मुक्तिनाथ भरि दिन तऽ नहि लागल, लेकिन रास्तामे तते नीक नीक व्यू सभ छै, मतलब ओहन पोखरासँ मुक्तिनाथके रास्ता एकदम लेह-लद्दाख जकाँ। जेका है
ओ
हूँ ओनाहिते जे हइ से, मतलब लेह लद्दाख सभमे जेहन। पहाड़ सभ छै तेहने पहाड़ सभ ओने छै।
हू
पहाड़ झरना, नदी तऽ दोसर दिनमे पोखरासँ भऽ गेलहुँ मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ दर्शन कऽ। या तऽ ओते रुकि नेतेन, ओतऽसँ निकलि कऽ आबि जा फेर नीचा एगो मार मार्फा विलेज, मार्फा विलेज।
सेहो बहुत नीक गाँव छै, पहाड़ आ हिमालयमे बस। बहुत नीक, ओतऽ विदेशी टूरिस्ट सभ सेहो आबै बहुत बेसी।
ओ
तऽ मानि लिअऽ, तेसर दिन लेट सबेर पहुँचबे, फेर तऽ मानि लिअऽ पोखरा।
आब फोन कटि जेतै आब फोन कटि जेतै एहिके बाद जे फोन करब कि नहि तब ओहिमे जे हइ से आगाँ सब आगाँ मत बारऽ बाईजकऽ जा बारह मिनट पच्चीस सेकेंड बुझू लगभग भऽ गेलै
ह तऽ तेसर दिन जे हइ से आबि जायके मनोकामना मनोकामना मनोकामना राति मे रहऽ के है चारम दिन मनोकामना मे दर्शन कऽ कऽ
ह
ह चारम दिन साँझ तक पहुँच जायके है काठमांडू
हू
पाँचम दिन भोरे काठमाण्डूमे दर्शन कऽ कऽ काठमांडू ह्म हालकि त मेन उएह है आओर जगह सब है घूमऽ वला दर्शन कर के ओतऽ घुम फिर के ओतऽ से निकल कऽ पाँचम दिन साँझ तकनिक मतलब अगर बारह एक दू बज सावनमे तऽ भीड़े रहै ह तऽ बुझह ने छठम दिन साँझ तक पहुँचबै ओहि दाका चलि जेबै हाले से
अच्छा
सातम दिन हलेसी मे दर्शन कऽ कऽ अत से निकलि जायके हय जे सातम दिन राइत तक पहुच जायके हय जयनगर
सात दिन से जादा के भनसार कटबे नहि करे है एक बेर में
ओ तऽ सात दिनक के भनसार कटे है तऽ कते पाइले हइ
एक दिनके लै हय दू सो रुपआ नेपाली
ओ तऽ सात दिन के चौदह सए कि छूटो हय सात दिन पर कनि कमो
नहि छूट नहि है पाइ ओतबे लगे चौदह सौ रुपया नेपाली भेलै
हँ हँ ह भनसार जे कटेतै सभ लग रहक चाही ड्राइविंग लाइसेंस
भनसार जे गाड़ी चलबैत रहै तेकरा लग रहयके चाही ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी के कागज सब के
ओ हमरा लग तऽ गाड़ी के पेपर होके ह लेकिन लाइसेंस नै है से
पर्मीट एके टा एक्स्ट्रा लगे है जे हे से ओ पोखरा से जे जाइ है म कत होता मुक्तिनाथ त मुक्तिनाथ मतलब मुगलिंग तक जाइ हइ तऽ नहि है मुगलिंग के बाद जे है से उ जे ह से अथी हत हिमालय रेंज स्टार्ट हो जाइ तऽ मुगलिंग के बाद जे हइ से आगाँ जाइ हइ मुगली मे पोखरिो मे परमिट बनै छै तऽ पोखरामे कम पाई मे बनि गेल मुगलिंगमे जे हइ से सेहो परमिट ब नहि त मुगलिंगगमे पाइ जादा लऽ लेलक ओतऽ आ लोकके मज बूी है या तऽ मुगलिन मे बना ह नहि तऽ फेर वापस जाउ पोखरा फीस अपन फेर मुोगलिंग मे जे है से ज्याददा पाइ लेलक तब परमिट बनेलक बिना परमिटके आग जा हइ नहि दै ह छै परमिट बनाबऽमे लगे हे जे ह से या तऽ पासपोर्ट नहि तऽ इंडियन वोटर आई डी कार्ड नहि तऽ ड्राइवरी लाइसेंस आधार कार्ड के नहि भेयौ
अच्छा
आ दू तीन गो पासपोर्ट साइज फोटो
अच्छा
ह
तऽ एते डॉक्युमेंट जे हइ से एहिसमेसँ कोनो एगो लऽ लेतै तऽ भऽ जेतै
हऽ वोटर आई डी कार्ड तन पासपोर्ट नहि तन ड्राइवरी लाइसेंस
हँ तऽ उह पुछलियै जे एतय जे भनसार कटे हे बोर्टर पर तऽ ओहि के लेल जे हे से जेना मानि लिे हमरा लग बाइक रहते य लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहि रहते त केना होतै भनसार
दोसर के ड्राइवरी लाइसेंस प कटाए है
ओ
जेकरा ड्राइवंग लाइसेंस प कटे ल वएह आदमी गाड़ी चलाबत रहक के चाही अगर पुलिस चेकिंगग मे ओ आदमी नहि चला रहलै दोसर चला रहलै तऽ चला ने काटि देतै या दोसरो चला रहल है तऽ नहि दिक्कत हइ लेकिन दोसर जे चला रहल य ओक लाइेंस रहय के चाही ओरिजिनल
ओ अच्छा
जवर
तऽ कए आदमीसँ जेबै
अभी तक मे तऽ जे हय से चाइर आदमी तऽ कन्फर्म हय हँ एक आदमी जे हम छी धरमवीर जेतै जयप्रकाश जेतै चंन्दन जे हौ हेसार वला से जेतेै
च त देख खुर बेच बला
हँ
ओ
ह एक आदम जे है से आठ राजू आइब रहल हे मतलब आइ सावन कय से चालू होइ छै
उनती त मने उनतिस तारीखके हइ गुरु पूर्णिमा तऽ ओहिके बादसँ एक दिन बादसँ तीस तारीखसँ
हँ तऽ अगलाा महिना मे होते अगस्त के शुरूएमे
हँ हँ तऽ अगस्तेमे हइ चालू सावन
ह तऽ राजू रहतै त तऽ तऽ छओ आदमी भऽ जेतै तीन गो बाइक बाइक जे हइ से चाही ढङ्गर
ह
मतलब पूरा एकदम सर्विस तर्विस सब खल ट्यूबलेस बाइक त ब तो धर्म बिरवा ल है एगो जे राजू जेे तऽ ओकरा ल स्कूटी है एगो जे है से प्रकाश ले है ओहिमे सब जे हइ से अथिये है मतलब हिसाबे किताब से चलल वा
खै पियऽमे
मतलब पियै वला नहि ह कोइ ख खा ह खा त खाहो वला है तऽ जे है से माछ मांस सब जे है से घूम जेतै तऽ थोड़ी खेते खाायके रहतै तऽ घर पर खेती मतलब कम खर्चामे जे हइ से नीक से नीक घुमि कऽ आबै से वला सभ
हँ हँ
हं
आ
ठ
आर तोर क एहि बेर देखै छौ आपके बारह मिनटप कल कटिइत छलै एहि बेर तऽ अठारह मिनट भऽ गेलै एखन धरि कॉल नहि कटलै एहिेर
हँ
आ कि एहिहीमे पूरा देतै ओ दूगो टास्क अीमे नहि पूरा दे
आँ
दूगो टास्क अहीमे नहि पूरा कऽ दैए एके गोमे
हँ
पहिने दस दस मिनटके कहै हइ फेर कहूँ ई एहिमे बीस मिनटपर नहि चलि जाइयै
हँ
कहिय तक डिलिवरी होत मुुे ऑर्डर केलि ये वहाइट बोर्ड सब से डिलिवरी कहिया होत
तीन चाइर दिन मे देख होगे
कहिआ म रहलियै बुक कहिया केलियै
दाय च
ओ
र गेलियए तऽ तीन दिन चारि दिन देखाुए ह
अच्छा ओकरा जे दि कहलियै संजय ट्रिक वला तऽ ओ कोनो लड़को रखने है एडिटिंग सभके लेल
हँ
अच्छा अच्छा लाइव आयल रह तऽ अहाँ देखलियै तऽ मने फेबक पर लाइव आयल रहै
हँ
अच्छा फेसबुक पर कथी नाम है ओकर से
संजय शर्मा
ओ अच्छा
आरो चैनल सब हे ओकर संजय शर्मा के नाम से सेहो है संजय लैब क कगो चैनल हय अ पचास पच्चीस हजार लाखेना सबस्क्राइबै पइ पता ह मोटा मोटी साढ़े आठ लाख होइ हइ
ब ओ ठीक छै
हँ
ठीक हइ काल्हि कखन वापस गेली हम गाँवसँ
सात बजे
अ पता चलल के है अभी राजेश्व कर्मचारी आ अञ्चल अधिकारी
अभी तऽ सब के ट्रांसफर हो गेलै आब नया सब एते त ने काम उम बन्द केने
अच्छा तऽ काल्हि मने ब्लॉके के काम से गेल रही कोनो दोसर काम स
दोसर काम रहै एगो आदमी के भेट करऽ के रहै
अच्छा
अञ्चल अधिकारी तऽ वएह है रीने कुमारी
अच्छा
एगो हमहुँ जे परिमार्जन केली तो अखन राजस्व कमचारी सब के ोंगल बन्द हे तऽ डायरेक्ट जे ह से अञचले अधिकारी के अथी पर केले पोर्टल पर ओहिप लिखायल हे सी ओ रीना कुमारी
ओ
वएह हइय है सीओ एक दिन जाक बातो केने रहियै ऑफिस मे ह एल पी सी बनाबैके एक आदमी के ओहि विषय मे
ह ठीक हइ
बड़ा लम्बा घिच लेलेलकै
तऽ अभी तऽ दु मतलब घरे रहै छै बैसल
हँ
अभी तऽ घरे बैसल रहैत छियै
हँ
आ ओ पुरनका जे लैपटॉप अहाँके रहै से बेच देलियै की कतहु धऽ देने छै कूड़ा कबारा मे
हइये हय है लेकिन ठीक से काम नहि करे हे
अच्छा ओहि के ठीक करबैती से नहि कनि मनि पाइ ताइ दऽ कऽ
हँ
ओहिके ठीक करबैती नहि कनि मनि पाइ ताइ दऽ कऽ
ह देखै छ ने ब ठीक कर
हँ ओ ठीक करेबै तऽ मतलब कमे समयमे भऽ जायत
हँ
ओ ठीक करेबै तऽ कमेमे भऽ जायत ने यदि ठीक होबयवला होत तऽ एक बेर देखय देबै रिपेयरिंग पर
ह
आ ठीक होयवला होतैऽ जेइ से कमे भऽ जायत अहाँके फेर तऽ नया लैटॉप कथि लेए खरीदब
हँ
हँ ओएै
से
ह
अच्छा एगो बात जनाय छियै
के
ई जे बेनीपट्टी जीरो किलोमीटर जे एगो किताब लिखने है उ कथि नाम है ओकर
सकार
ओे बी एन एन न्यूजनी है
विकास
हँ हँ ओहिमे ओ लिखने है कि बेनीपट्टी से पहिले बेनीपट्टी के नाम खजौल रहै
खजौ
हँ खजौल रहै नाम जी जी सत्रह सए साठ के आस पास जे हइ से एगो बेनी दत्त झा नाम के कोनो व्यक्ति रहे दरभंगा महाराज के अथी तऽ ओ चैल एलै सत्रह सए साठ के आसपास बेनी दत्त झा नाम के कोनो व्यक्ति रहै जे दरभंगा महाराज मे पंडित रहै
हूँ
तऽ ओ जे है से चैल एलै एहिठाम खजौल मे तऽ ओकरे नाम पर बेनी दत्त झा चूकि ओ अपन एगो पट्टी बनेलकये तहि दुआरे बेनी पट्टी भऽ गेलै
ह
आ ओ जे बेहटा हाट हइ। सेहो ओकर नामे हइ कि ककरो बेहट नामके एगो। बोलियैहि, जगहके नाम बेटा हाट भऽ गेलै।